कि हाल
ठीक छै अपन बतबियौ
बहुत बढ़िआँ अहाँ अपन बतबियौ।
छै ठिक छै
हँ अहूँ बात करबै अहूँ बात करबै बौआ '
कतेयसँ छीयै अहाँ
हम फिलहाल एतयसँ छी दरभंगा सँ छी स फ दरभंगासँ छी रहै छी मुम्बइमे अहाँ कहियौ अपन अहाँ कतयसँ छी
हम छी मधुबनीसँ आओर रहै छी दिल्लीमे हम '
ससी ग
दरभंगा मे कतयसँ छी दिल्ली मे रहै छी हम हमहू हँ हं हमहु दिल्ली में लहे छी
हमहूँ दिल्लीमे रहै छी कतेक सुन्दर बाजै छै बौआा कते साल के छै यै
साढ़े तीन सालके
नय मैगे मै
ह हंऽ हं
कते नीक बाजे छै
हम सब मैथिलीए बजे छियै ने घर मे तेय दुआरे ओ सीखने छै नीक लागैत रहे छै नहि मैथिली बजैमे
कते नीक लगलै सेबिझै छियै हमझिय हमर हमर धड़कन खुश भऽ गेल केहे छै हमूँ दिल्ली रहै
हँ हमरासँ बेसी नीकसँ ओ बात करैत छथिन।
अरे बाप सिखेने छिय न जेकरा ज्ञान कहै छै ज्ञान अहाँ जेना देबै बच्चा के
करबै ने तऽ भए जाइ छै बच्चा सबके ओ इफेक्ट पड़ै छै ने
सही बात छै दिल्ली मे कतय रहै छीये अहाँ
दिल्लीमे हम रहैत छी आजाद पुरके पास
आजादपुर कतहु एयलै भाह
पूर्व एशियाक सबसँ मण्डी जे ऐछ विश्वके सभसँ पैघ मण्डी
हूँ हूँ
सब्जी मंडी छै ने ओ तऽ मतलब हर चीज भेटै छै सब्जी फल वगैर
हम दुूइए जगह गेल दिल्ली दिल्लीमे हम दुइए जगह गेल छिये
हँ कतेऽ कतेऽ
हम बदरपुर बॉर्डर रहल छी बीस दिन
हँ
और गुड़गांव रहल अछि
अच्छा अच्छा हँ गुरुगाँवमे कतय '
गुड़गांव मे रगपुरी
अच्छा रङ्गपुरी हेतै ओ सिकन्दरपुरमे रहैत छले तऽ फेस थ्रीमे हमर भाभी सब तें पता य अच्छा अच्छा अच्छा
तऽ हमरा कहे छै पन्द्रह बीस दिन रुकै छलै आब जाइ छल तऽ ओते घुमके हमरा फर्सत नहि भेटै छै मतलब घुमक केत नहि रहै छल आओर नय नया जगह एला नया जगह गेला से आदमीे ई बै छै अपन करीबी मित्र मिल गेल तऽ ठीक छै नहि मिलल तऽ फेर आदमी सोचै छै घर ता सब अपन काज घरे मे राखी
हँ हँ ओहा नीको रहै छै
जादा इम्हर हँ जदा इम्हर उम्हर केलासा ओत के लोक सब बझि जाइ छै य आजनवी ह इसको
आजनबी छै आओर मतलब एतुका माहौल फेर अलग छै ने दिक्कत भऽ जाइ छै फेरो
हँ अगर हमरा देखते व्यक्तिग अगर हमरा ककरोसँ व्यक्तिगत मिलै रहैए तऽ हम डायरेक्ट दै छियै देखिय हमरा एहि ऑफिसमे पर बैसल छै अहाँ एतय आबाँ एतय आउ बातचीत करै छी खाना पीना खाउ जे जेना छै जे होइ छै जे रूल होइ छै ओना अपन रहै छै जे घुमनाइ फिरनाइ ई सब चीज गलत भ गेलै आबके रेट मे मतलब चितने बुझै छै तऽर हम जाद चीज देख रहल छी कि हमर बम्बई दिल्ली से एखन दिल्ली से कनि बुझियौ तऽ हँ
अहाँके दिल्ली के मुताबिक किनय बहुत मुबई बहुत सेफ जगह छै ओतय रायत बिरायत जदि केओ निकलैतो छथिन तऽ कोनो डर नहि रहै छनि लड़का होय या लड़की होय
बम्बई देखियौ अगर अक्सर देखल जाय त बम्बई दिनसँ ज्यादा राति मे निक
हँ हँ सुनै छियै हम सब सुनै छियै ओर
सुनै छी हम अहाँके एक हम अहाँके ओ चीज बता रहल छी हम रह रहल रहे छी नओ साल से हम बंबई रहि रहल छी छी अहाँ बुझ सकै छियै नओ साल के अन्तर्गत मे बम्बई बम्बइमे हम एहन कोनो गली नहि हेतै जे गली नहि जाइ, आओर हम बम्बई के रंग ढंग देखे छीये जे भाय एतय दिन से जा राति मे नीक लागै छै सुहाना लागै छै आनंन्द आबै छै आऔर पब्लिक रातिमे जादा एतय यूज होइ छै निकलै छै केओ पार्किंग मे घुमल केओ गार्डेन पार्क मे घूमल केयो इम्हर घूमल्यो समुद्र के किनारे बैसल रहल तऽ नीक लागे छै छवि सब अलग होइ छै
हँ हँ
और बम्बई पूरा चारो ओर समुद्र से घेरल छै,
हँ
जे जतऽ छै ओकर बाजूए मे समुन्दर छै
अह हँ
तेय दुआरे बम्बई के छवि एखन बहुत सुन्दर छै बम्बई आतित्व के बात छै आओर दिल्ली के हम कहि रहल छी दिल्ली मे हम एक बस के यात्रा केने रही हम दवा गेले रहि हम कहले ई कतय आबि गेलौ ब
हँ बहुत बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत होइ छै
ह आओर हमरा बूझल नहि रहे हम एकटा कुर्सी पर बैस गेल रही हम कहलिये भाय टिकट जहन हम कटेने छी तऽ हमरा ओ रूल नहि पता रहै लेकिन बादमे एकटा औरत आल कहलक कि
हँ उठा दै छै ने बहुत दिक्कत बदतमीज रहै छै बहुत औरत सब एहिना रहै छै जे मेट्रो रहल
हम कहले ये कोन सा बदतमीजी है टिकट का पैसा आप दिये हो हम भी दियए हम को ने हम क्योन बैठे बादमे एक एकटा हमर मतलब एक ई बाद मे एक लड़का छलै ह ओ हमरा कहलक जे भाय यहाँ का रूल है समझो तब कहे चल भा त हम आगे स्टॉप पर उतैर गेलहु ओतऽ स हम रिक्शा क लेकिन ओ अथी च छै हँ त ओ अथी तऽ हम तऽ टोटो ओतऽ जादा चलैत छै तऽ टोटो यूज केेलौ चैल जय हँ तऽ टोटो यूज केलहुँ फिर चलि गेलहुँ कहलै भइ नहि जेब हम
हँ
तऽ ई चीज बल छै आओर दिल्ली साठि रुपैआ के भाड़ा मे पूरा दिल्ली आदमी घुम ली कि बुझलियै दिल्ली हम दिल्ली लाल किला गेलहुँ इं्डिया गेट गेलहुँ की कहैत छै के बाद सी पी पार्क गेलहुँ ओहिके बाद की कहै छै आ एकटा आओर छै ने ई जन्तर मंतर
हँ हँ
ई सब गेलहुं ई सब जगह घुम बुझलिय ने और कालिका माँ के दर्शन केलहु लोटस टेम्पल गेलहुँ
हँ
सभ मतलब ईसभ चीज कऽ चुकल छी हम दिल्लीमे दिल्ली गेलाके मतलब अहाँ पाँच सात जगह नहि गेलहुँ तऽ कत गेलहुँ
सही बात छै सबस बेसी मंदिरे सब घूमय मे नीक लगै छै
हँ ओ लोटस टेम्पल जाइ रहियै तऽ हमर दोस्त एकटा मिलल छलै दिल्लीएमे रहै हेलोजैतपुर अहाँ नाम सुनै जैतपुर
पूुरबदरपुर केसँ आगू जाकऽ अछि
तब ओतै ग गेल छले हमर गांव ग गेल छले ओ कहलक दोस चल न लोटसटेमपल चल हमर छुटी तू मुंबईसँ आहल घुमा दै छी
हँ
हम कहलियै ठीक छै तऽ हम गेलियै तऽ ओतऽ की कहै छै कालका मा कालका माझी के जे ओतऽ प्ेटफॉर् पर उतबै त ओतहिसँोटम्पल देखा छै
हँ ओ तऽ पासेमे छथिन
हँ तऽ दुनू दुनू चीज हम ओतऽ देख लेलौ फेर ओतयसँ फिर बुझि गेले जे भाय आइ के दिन ई दुनू चीज देखलहुं तऽ बुझले दिल्ली के क निशान फोटो तोटो लेलोँ
फोटो ोटो लेला के बाद कहलै चलहिय कहियो नहि कहियो याद हब कर छै कि भ दिल्लीमे हमहूँ जायै एना हम व व्यक्तिगत हम दिलली जाकल बेंगलोर जाक न बनारस जाक एलहुँ मथुरा जाकऽ एलहुँं कानपुर जाकऽ एलहुँ
हँ जतऽ अहाँके भेजैत हयैत सौँसे घुमैत हैत
ह जतऽ भेजे छै ओतऽ जा कऽ आइे
हँ बढ़िआँ अछि ने एगो जॉबसँ सभ शहर घुम लै छीयै
हँ ए भाल छल गुजराट
हँ
जेना आच त नहि रह छै तऽ बम्बइ मना डर लग रहै छै
हँ हँ अहाँके काम कथी वला येछ से
हम सब
कथी करै छियै '
िपार्मेट
अच्छा अच्छा
तऽ सहत रह ने
हँ
ी जेनाजी पार्ी खोजल पाटी खोजलाक के बाद ओ ऑर्डर देलक तऽ ओकरा ऑर्डर हम डिलिवरी कर देलहुँ आ ऑर्डर लेबे लेल ओकरा अगर ऑफिस पर जाय पड़तै त ओ जाउ
हँ हँ हँ हँ बुझलियै
तप्यब
हँ
हर आदमीके एकटा लाइन छै ने ते
सही बात छै
ओ लाइन पूरा भेल ओके बाद फेर अपन निकलहुँ के फोन केलकै य दियौ ने फोन ओकरा के फोन केलकै, हेलो
गोर लागै छै मामा
खुश खुश रहू बौआ खुश रहू खाना खेलौ
हु
खेलौँ हँ
सब चीज द खा
कथी कथि कथि खेलिह अहाँ '
नीकसँ बजियौ ने जी नीकसँ सब्जी चावल दालि जोखा
सब्जी चावल दालि चोखा '
तऽ अहाँ च छलल ह अहाँ की खेलौ हन
हम खेलहँ हेँ रोटी भुजिया और दही चीन्नी
ठीक छै
हँ
भऽ गेलै बात ते भऽ गेलै बात करऽै छै
कते नीक बजले देखलियै मनमे खुशी भऽ गेलै
हँ के छथिन मामा अपने मोने बजै छथि मामा बड़का मामा कहै छीये
हँ हँ मामा छियै बड़का
बड़का मामा छियै
हँ बड़का मामा छीयो हम
ह हँ हँ ओर सब बताउ ओ मुम्बइमे छथिन हँ
एबें एबा आबै घुमा दै छौ
हँ बम्बई मे हँ बम्बई मे
गय मै गयमै
मुम्बइमे कहलियै तऽ कहै छै बम्बईमे हँ बम्बई मे छथ
बौआ तू की बौआ तोरा कथि नीक लागै छौ कथी खाय छिय तू
बोआ तोरा की नीक लागै छौ तू की खाय छिहिं
कथी खाइ छी
अछिथिम
आइसक्रीम खाय छीइ
हँ
ठीक छै चल आब तोरा आइसक्रीम भेट जेतौ बस
क
बाज न गय
भ गेलै ओकरा बात कैल
आब ओ आँखि मुनिकऽ सूतीके बहाना करै छै
सहीमे अढ़ाइयए सालके छै यै
साढ़े तीन सालके अछि हं हं कहिया बीस साल के छी हम
ह हं बच्चा छै लड़की लड़की छै लड़की छै
लड़का लड़का बुच्ची सब पैग छै बुची स लड़का छियै
अच्छा अच्छा नीक बाजै छैये
हँ मैथिली नीकसँ बाजै लय छै
मोन खुश भ गेल हमर
ऐते मैथिली ये में कहतय हम बाजब आ सुनियो ने की कहैै कहियो तऽ बुआ कहियौ त च मिथिला च मथिली च मिथिली
अहै गई मै गई मै हे
फिमें वीडियो सब बना बना कऽ सब जे दैए ओएह देख कऽओ अपन बजैत रहैया जय मिथिला ज मिथिला ज म ओ अपने उएह लोकके ज्ञान दै छै हँ आबक वत बच्चा सब कतऽसँ ज्ञान पैदा कऽ लै छै पता नहि
नहि य एगो बात छै ओकरा ज्ञान देनाय
ह
बहुत आगे जेतै
चलू अशीर्वाद दियौ
अशीर्क अब अशीर्वाद तऽ देबे करबे नहि आशीर्वाद ओ अपन मोनसँ हमरा मामा कहलक किए तऽ आशीर्वाद तऽ देबहे पड़त
नै सब के केकरो चाचा कहि देत केकरो मामा